हार लगै छी।
खुश रहू, सोहागवती रहु, पुत्रव- ठीक छी?
हँ ठीक छी। इ ठीक छैइथ
हँ हमहूँ सब ठीक छी। घरमे सब हँ खाना पीना भऽ गेल।
ओ गर्मी तऽ छैहे बहुत। असाधे नै अकनि मौसम ठीक भेले। तऽ अपन ठीक अइछ, लेकिन वैह अइछ जे लाइन- ताइन कइट जाइ छै। आ इम्हर जे छै से मच्छर कत्ते काटऽ लगै छै। मच्छर टा जाइग जाइ छै। हवा बिहैइड़ पर हँ बिना मच्छरदानी लगेने चैन नय रहै छै।
नहि अथी छै लेकिन मौसम कनि ठण्डा कऽ दै छियै तऽ गाँव घर में लाइटे कटि जाइ छै न।
हँ सएह दिक्कत तऽ सएह भऽ जाइ छै, कनि ओ लैट ताइट कैट गेल तऽ कनि दिक्कत भऽ जाइ छै, आ कनि बरसातक मौसम में कनि लैट- ताइट जे रहल तऽ कनि इजोत रहल, तऽ ठीक रहल त अखन कीड़ो मकोड़ा के समय छियै ने, गर्मी मे तऽ।
बड्ड।
अहाँके ओहो सभ तऽ निकलै छै, कियकि गर्मी लगैत छै ने। गर्मी में सब तरहे सब सबके जगह पर, हँ हवा पिबै लए।
हूं।
ओ तऽ तैयो राइतके लोक नाम नै लै छै, डोरी कहै छै। ओहो सब निकलै छै हँ। तऽ ओए दुआरे कनि बेसी दिक्कत भऽ जाइ छै।
बड़ दीक्कत छै।
हँ ओ समय सब महिना एकदम मच्छर तछर तऽ काटा लागल एकटा अलगे
हुनकर सबके पाबैन के संग
पन अछि ने टॉर्च हँ -हँ आ टॉर्च रखने छी कि ने?
हँ टॉर्च सब राखक ऐछ।
हमहूँ कैले खन अहाँके टोर्च मे बैटरी खत तम भऽ गेल छलए तऽ बैट्रीक देलियै यऽ। टॉर्च रखने छी, पहिलुका एगो अनलौं हम सब अखनो अपन रखने छी, टाॅर्चे पहिलुका लोक रख रखै छलैये ने बुढ़सूर लोक सब हाथ में टॉर्च। आब लोक अपन मोबाइलों बला टॉर्च बैर लेलक, कि रंगगश बिरंग के इमरजेंसी लाइट रहै छै। नै पहिले लोक टॉर्चे जरबै छलैया हंऽ।
पहिलुका लोक के अइ मास मे अहाँके टॉर्च आ छत्ता लोक के हरदम रै
दूटा हाथ मे हॅं रहबे करै छलै। छलैए तइ दुआरे खेनाइ की सब भेलैए।
खाना हमरा बनल करैला के भुजिया, रोटी।
अच्छा से बनलै, एमहर दिनको ओ छलैए की व्यवस्था मतलब खेनाइ पिनाइ बनल रह से किछ बचलो रहे।
हँ -हॅं दिनका छलै, अहाँके बचिए जैत ने ब्राह्मण भोजन बनबीयो तऽ जेना लागत।
आ ओ पितर के प्रसाद होइ छैयकिने तऽ, हम ओ अहांके बक तियार भए जैत कनियो बनेबै तऽ बख्तियारर भऽ जैत।
बहुत बढ़िया छै।
आ वैह अहाँके नून मसाला दऽ कऽ आन दिना तरकारी बनबियौ डालना तऽ ओहेन स्वादिष्ट नय हैत, जेहन ओ नथारी जहिया खाइ छै ओहि दिन होइ छै। ओए दिन एकदम पूरा पितरके आशीर्वाद भऽ जाइ छै ने। हुनकर प्रसाद भऽ जाइत छै।
नून कम हैत।
नैऽ- नैऽ पता नै कोन एहन रहै छै, पता नै एक नम्बर खेनाइ पिनाइ। बैन जाय छै एकदम पितर के आशीर्वाद रहै छैन।
हां माँ सब कहै छथिन।
हां अंश आएब जाय छै पितर के हुं।
तऽ ओय तर बाबूजी के दिनक के नै खैतियेथिन तेंऽ हुनका लै करैला के भुजिया बनलै किया तऽ सुगर बला के करेला फायदा
हां फायदा बड फायदा करै छै, हां कनी के अथी किया नै नेबो कि आमचूर किया नै दऽ दै छियै ओ तऽ ओ नी और स्वादिष्ट भऽ जाय छै। जहन जर अथी कऽ लै छियै नै तेहेन मतलब भुज लै छियै तै लाए कऽ भुजिया बना लेलौ। तऽ लास्टमे जेना आब उतारबै मतलब गैस बन्द करबै। तऽ उतारबै तखन या तऽ नेबो रहाए तऽ से गाएड़ दियौ आ नै तऽ अमचूर मसल्ला अय तऽ ओ छीट कऽ आ उताएर लियौ सीधा एते गजब लागत म तलब अथी के करैला के भुजिया हां ई लगबे नै करत अहाँ के जे ई करैला के भुजिया छी ये, हां एक दिन देखबै अहाँ बड सुन्दर बड़ स्वादिष्ट होय छै ऊपर से
चलु गप्प करैत-करैत लोक एतै तऽ सिखैया। एक-दोसर से तऽ नै सीखै छै लोक।
हां छैेहये कि इहाए दुआरे गप्प केना जरूरी छै नै नब का नबका नुस्खा के अविष्कार करैत रहि छी अपना सब ते ओ छैहये की।
बनैलौ एकटा अहाँ के करैले के काट के लहसुन, सरसो, पियाज सब द कऽ।
हां उहो तरकारी बड़ सुन्दर होय छै। हां-हां आम-ताम खटगर करगर अ बड़ नीक लगैत रहै छै। अ हां साएह। अच्छा इम्हर आम-ताम रहल, दही रहल। इहाए सब अपन बढ़ियाँ रहल हां नीक लगैत रहै छै। अ हां बड टेस
हुं तना कऽ अथी छै तऽ अहाँ की बनैने छलौ।
हम बनैने छलौ अहाँ के की कहै छै रोटी आ आलू आ काबुली चना कऽ तरकारी बनैने छलौ हें। आ फुलै लए दऽ देलियै हां उ कुकर मे कनि ओकरा उसैन लेल और ना फूलै लए दऽ देलियै राएत भैर कियाकि ओ कनि बलिष्ठ होय छै कि नै पेट लै खराबी होय छै। तऽ भैर राएत फुलै लए छोड़ देलियै आ भोर मे जे छै से ओकरा कुकर मे जे छै से कनि उसैन लेलौ। आ उसैन कऽ तखन हमरा लोहिये मे सब कते गोटा कु करे मे तरकारी बना लै छैथ छोला जना हमरा ओकरा उसैन कऽ आ तहन लोहिया मे जे भुज कऽ बनबै छै। से हमरा बड नीक लगैया। हां सबटा रस-तस दऽ कऽ टमाटर सब हिंग, जीर सबके। ते अथी तेजपात सबके फोरन तोरन दऽ कऽ भुज-भाज कऽ जे बनै छै टमाटर सब दऽ कऽ। हां-हां कनि गरम मसल्ला सब दऽ दियौ। त बड्ड नीक बनैत छै स्वादिष्ट होइ छै।
चलू तन तऽ हमूँसभ हमसभ बनबै छलियै लेकिन। कुकरे मे लेकिन आब हमूँ देखबे एक दिन लोहिया मे बना के।
हँ लोहियओमे बड्ड सुन्दर होइ छै हँ हँ। ताहि बाद अपन हमसभ तऽ बिना प्याजेके बनबै छै हँ उसेन लेलहुँ। उसन कऽ अपन निकालि लेलहुँ ओ की होइ छै तऽहके पेटमे नहि खराबी पड़तत। कते के पेट मे देखबे जे पकड़ लै छै। तऽ चना तनाके तरकारी खायत तऽ पेटमे पकड़ लै छै। तऽ ओकरा उसैन जे देबै अपन सीटी जे दू तीन सीटी लागि जाइ छै। तऽ ओ कनि अपन गैल जेनााकि जायत ओकर तरकारी बनेबै। ओकरा भुजबै कनि बेसी काले मसाला दऽ दऽ कऽ हल्का। पानि दऽ द क तऽ बेसी स्वादिष्ट होइत छैय। तड़कारी बड़ नीक लगै छै तऽ उएह हँ। हम उएह बनेने छलहुँ हेँ। हँ से छै उएह बनेने छलहुँ हेँ अपन। सएह सभ छलै अहाँके। तऽ कहलहुँ अथी ई सत्तू पूरी कोना बनबै छियै।
सत्तू पूरी हम सब बनाबे छीयै सत्तू मे अहाँ के लहसुन देय के रहे ते लहसुन द दियअ। अदरक अछि अदरक लऽ लिअ। हरियर क बारीसँ कचका मिरचाई आनि के तोरि के लऽ लिअ एकरा सबटा के अहाँके।
मेही मेहीके काटि कऽ दियो।
काटिक देबय तऽ काटिक दियौ नहि तऽ अहाँके सिलौट पर कनि हल्का मतलब पीस दियौ।
अच्छा सेहो बढ़िआं जना।
हँ मिल जाइ छै। तऽ ओ दऽ दै छियै तकर बाद से नेबो गाारि देलहुॅं। खटगर के आ कनि नहि तऽ कनि स्वाद। लागल तऽ हमसब कनि अचार के रैंचियो दऽ दै छियै।
अच्छा ओहो बड़ नीक लगै छै हँ हँ। ओहो नीक लगैत रहैत छै अहाँके।
तऽ ओहिमे आटा सनलहुं फेर अहाँके जमाइन सब बुकनी नून सब दके। आटा सनलहु। आ ओहि मे भरि भरि के तवे पर बनेलहुॅं। से कमो तेल द के बनल त खराबियो नहि केलक।
हँ उएह ओ खराबी नहि करै छै। ह एकटा डायरेक्टे जे ओ ओहिना लोक अथी मे मतलब लोहिया मे द के जे सीधा छानि देय छै। पूरी जेना हँ तऽ ओहि। तऽ ओ अलग भेलै लेकिन ई एना कनि -कनि तेल दऽ कऽ तऽ ओ कुरकुर टाइपके हैत।
टाइपके हैत आ लोकके फायदो करत। ओहिमे अहाँके। ह लोहियामे की करबै तऽ बहुत। कते न आ लोहिया मे छनबेै ने तऽ अहाँके फूटि गेल तऽ तेलो चलि गेल। ओ आदमी खेल। अहां के खराबी करै छ तऽ ताहि दुआरे हमसब। कमे अहाँके तेलमे बेसी सनलहुँ।
अच्छा। हँ नै ओ नीक होइ छै कम- कम- कम तेल दऽ दऽ कऽ जे बनाउ।
कम खर्चा नीक
हेएत ओ नीक आ नीक लगै छै। हँ।
नै एकटा छै कम खर्चा नीक स्वादिष्ट।
हँ हँ हँ। आ ई कहलहु हें जे कते आदमी अहाँके सत्तू पूरी संगे अपन तरकारी भुजिया सब खेलथि आ कते आदमी की करै छथिन तऽ वेएह सत्तू मे कनिक अहाँके बिट हँ हँ बिटनून सब दऽ कऽ नेबो तेबो गारि कऽ नै बनै छै हरियर मरचाय सब दऽ कऽ ओहो एकटा बना लेलहु सबकिछ दऽ कऽ हँ। हँ ओहो दऽ दियौ धनी पात काटि के अखन जाड़के समय छियै तऽ कनि धन्नी पात काटि कऽ दऽ दियौ। ओहो सब सङ्गे कते आदमी ओनौहो खाइ छथिन।
आ नै हम सब च चटनी बनेलहु त लहसुन के कनि अ - अथि टमाटर सब जे अइछ टमाटर धनी पत्त टा सब - सबटा के एक मे फेंट के पीस लेलौ। आ लोहिया मे कनि तेल दऽ देलौं। तेल जीर सब दऽ कऽ ओइ मे भूजि के हल्का हँ हॅं मसल्ला के कनिक नेबो तेबो गारि के वेएह चीज भुइज लेलौं चटनी बैन गेल। रोटी अइछ दही अइछ त दही, नै त सेवइ अइछ त सेबइ बना लियऽ, पूरी समे कनी ओ सब नीक लागै छै। सेबइ - तेबइ दही - तही।
भा हँ हँ।
त ओ सब बना लियऽ।
बड्ड नीक बनै छै। हँ ओनहिये हमहूँ सब ओहिना बनबै छियै रंग बिरंग के अपना के मिथिलांचल मे खेनाइ- पिनाइ बनै छै आ हमहुँ सब अहाँके ओनहिये बनबै छियै। जे आ ओकरा ई अ सतुआ मे जे सब किछ मिलबै छियै तऽ अपन एकटा त प्याज़ लहसुन बला भेल आ एकटा भेल जे ओहिना नेबो तेबो गारि दियौ। कनि हींग खसा दियौ ओय मे। आ उएह रैंची जे कहलहुं से सब दऽ दियौ धनी पात दऽ दियौ आद दऽ दियौ चूड़ि के कनि घैंसे के सब सटा मिही - मिही कऽ कऽ हँ हँ। हरि आ हरियर मिरचाइ सँ हँ हुनका ले नीक छैन जे ब्रत तो कते आदमी के नै होइ छै मोन जे ब्रत मे हम सत्तू बला पूरी ख़ेएब। तऽ ओ एना जे बनेओथिन तऽ बड नीक होइ छै। हँ त ओहो आ ओकरा की छै आ हमसब की करै छियै त अहाँके जेना आब अखन बनेबै सत्तूवला पूरी एक घण्टा पहिले बेसन मे ओ अथी सॉरी अथी मे दऽ कऽ दऽ दै छियै सतुवा मे। सब किछ मिलेए कऽ पहिले राखि हेथिन हँ हँ त ओइ से की होइ छै फुलि गेल सतुवा मे अपन सबकिछ मिल गेल त ओ जे कनी अपन चीखो कऽ देखियौ जे मिललै कि नै आ तखन बनाउ आ आटां कनी रुख रुखे के सानू, ह, वहों में अहा के त जमाइन -तमाइन द क कनि मैन द क, सानि लिअ, जमाइन मैन द क। आ तखन जे बनाउ त, ओ बहुत नीक होइछै, हँ, कनी नरम होइत छै। से, आ मंगरैल द दियौ, कनि जमाइन द दियौ, ईसभ द
कनि बुकनि नून इसब त
पूड़ी हँ, त बड़ सुन्दर बनै छै, स्वादिष्ट होइ छै एकदम। एके रंग बुझियों जे बराबरे छै हँ। बड़ फायदा कड़ै छै, हँ। खाली पेट में देखै छियै कते गोटा के एहन होइ छैन जे कते बच्चासभ रहै छथिन, या कतेक पुरुखे सभ कहतेथ कि जे हम जलखे नहि करब, हम जल्दी में छी, हमरा कत जाइके अई, त हुनका सब के जाय अहाँके ई घोर दियौ, त ओ हाँ ओकरो लोक बड़ रंगके घोरै छथिन ने, कतेक आदमी नून, बिट नून, सब द क नेबो द क, कते आदमी अहाँ के देखबे जे, मिर्चा दत्त प्याज, मिर्चा चाय, सब द के सेहो करैत छथीन, हाँ। ते वोह बर स्वादिष्ट होइ छै ने, जल्दी-जल्दी में, नस्ते भेलै एक तरहसँ जे एक गिलास सत्तू द दियौ, त बड़ फायदामन्द, आ ठण्डा सेहो करैत छै पेट।
ठंडा करे छै ने, तऽ ओ अहाँके गर्मी मास मे असर नेए करत। बेसी रौद जे रहत, ओ पीने रहबनि त पानी पीत त अहाँके। हमरा घर मे हमर बाबूजी छथिन ने, से रोज सत्तू पितैत एक गिलास के।
अच्छा! भोरका पहर मे।
हँ, भोड़का टाइम के।